हेलो
हेलो
हँ नमस्ते सखी कैसन बा
ठीक छै अहाँके अपन कहू
सभ बढ़िआँ छै छैय तऽ रात्रि के भोजन हो गेल छै
बस बस रात्रिएके भोजन करै छियै रो रोटी भिंडी के भुजिया भिया प्याज के अचार
प्याज के अचार ओ ई त हम ई तो हम अलग ए अलगे सुनै अ- छियै
हँ प्याजके खटाइ डालि कऽ आमचूर पाउडर इसभ डालि कऽ निमक सरिसोकें तेल लहसुन सूखल मिर्चा पका कऽ कूटि कऽ आओर सबके कच्चा प्याज में सान देवे छियै ओकरा ऊपर से अमचूर पाउडर खा टा खाटा
ओ तऽ ख खाटा खाटा नीमन लागे छै आ खाना भी ढेर सारा ख-
हँ ई बात तऽ सही कहल छियै सखी की खुराकी बढ़ जाइ छै
निमन छै निमन छै
हूँ
आ और त्योहार इलाकामे का स्पेशल का है जे लोक
छै लोकप्रिय सब्जी का अभी मार्के- केट मे वही भिन्डी त दू नेनुआ लौका यही सब मिलै छै
हँ ह हमर ओ अरबी अरबी के पत्ता मिलै छै
हँ अरबी के पत्ता खूब मिलै छै अरबी के पत्ता के सब्जी भी - बड़ा नीक लगै छै ओकरामे हँ ओकरामे सरसों हँ ओकरामे सरसों के मस्त- मसाला दे के एकद मछली नियर तरके बढ़िया से तेल मे आ सब्जी बनावे पे बड़ी नीमन लगे अच्छा
हँ ओ -ओकरा हमर इला- का मे अए भेज मछली कहै छै
हँ ओ भेजे मछली के लायक छै जे नॉनवेज नहि खाय छै
हँ हँ हँ आर कटहल के भेज मटन कहै छै
हँ कटहलो बड़ी नीक लगै छै
हँ बहुत नीक लागै छै अच्छा
प्लान गर्मी छुट्टीमे बनल छै कि नहि
अ अभी तो हम बहुत बहुत जगह गेल छी अपन नानी नी घर गेल छै अं अपन है जे मौसी के घर जेय- गेल छै आ
कोइ खास प्रयोजन सखी की ऐसे ही घुमे के पर- पस से
न मौसीक के घर तो विवाह के पर्पस से गेल छै
अच्छा
हमर हमर मौसीके बेटीके भी विवाह सम्पन्न होइ छै से सब लोगन जूटल रहले हँ हँ बहुत मस्ती करै छै
अच्छा सभ परिवार सभ एक जगह जमा होइ छियै तऽ खूब मजा आबै छै
हँ बहुत मजा आबै छै
भाइ बहिन सब भी एक जगह बैठ के कहानी कह ते राति बीत-
हँ हँ हँ नीन्द ना आबै छै आओर यही सब काज परोजन मे तऽ सब परिवार सम्मिलित होइ छै
सही बात छै सखी सही बात छै एकदम नीक बात छै
हँ सभ लोगन इन्तजार करै छै कि कहाँ शादी ब्याह होइ छै शादी परियोजन होइ छै के सभ परिवार जुट
एक जमा जुटै छियै घुल मिल के तनी एहि बहान सब के दुःख सुख हाल ख-
हूँ बांकी दिन तऽ सब- सब लोगन अपन
हँ नीक बात छै कि केकरा के एतना फुर्सत सही बात छै ककरा एतना फुर्सत छै की आदमीे के कोनो कार्य प्रयोजन के बात करैके
हँ फेर नानी घर भी गेल रहै छै से वहाँ सब भाइ बहिनके साथ बहुत मस्ती करै छै बहुत बहुत मजा आय छै हँ आ ओही ओही टाइममे वही टाइम मे वट सावित्री पूजा भ- भी रहै छै से
हूँ
ओ इलाका घुल घुमल बचपन मे बहुत मस्ती करैत रहल से सब पुराना बात सब याद आ गेलै
याद आ जाइ छै मन पैरइ जाइ छै
हूँ हँ कि बचपन मे का का शरारत शरारत करैत रहैन
सही बात छै सखी आदमी के तनि बचपना जहाँ जादे बीतल छै तऽ तनी लगै छै जाय पे तनी मोन पड़ जाइ छै केसन केना केना तनी आपन क बस बचल छै
हँ आओर वहाँ बिजली के का का कैसन रहै
का सखी
तोहा तोहार इलाकामे बिजली के कैसन अ स्थिति रहहिस रहै
हमार इलाका में स्थिति नीक छै नीक छै कोनो दिक्कत न छै
हँ हमारो इलाकामे हँ हमारो इलाका मे बिजली के कोइ दिक्कत न ओ हँ हमारो इलाका मे आजकल बहुत अचछ अच्छा बिजली दै छै सरकार के व्यवस्था बड़ी अच्छा रहै छै बिजली के मामले में तऽ उतना दिक्कत ना रहै छै
हँ स सरकारके हूँ हँ बहिन सभ सभ नीक छै सब खबर खाना पीना बाल बुतरु सब अपन अपन अपन नानी के घर जाय गेल छै घूमे खातिर गर्मी छुट्टी हो गेल छै ने हँ तऽ सब घूमे खातिर जायल छै
हँ बाल बुतरू लोक के इन्त- विचार रहैत रह ने कि गर्मी छुट्टी मे सब जगह घूमे के रह फ्री हो
हँ फिर हो के इ खा- सब नानी के घर जाइ छियै गर्मी मे वहाँ तनिक कम गरम लगै छै
ओ हमार इलाका मे तऽ बहुत बहुत जोड़ के गर्मी मतलब कि इतना गर्मी पड़े न कि इ समयमे हमनी के लगे कि कहीं ओर चले जाइ
भ
हँ ठीक
नै त तनि ओहर तनि डेम छै तनि जंगल छै से चलते
हँ बुतरु लोक के बुतरुलोक के मन रह मन लगै ओत
हँ खुला खुला इलाका छै खुला इलाका छै घरा आर सब एकदम दूर दूर छै तऽ तनी खुला खुला लगे छै देखेमें रहेमें तऽ तनि बाल बच्चा तनि जाइ छै तऽ घूमै छै खेलै
हूँ
साइकिल उकिल तनि चलाबै छै तो शरीर शरीरिक भी अनी कस - हो जाइ छै बचपन के
हँ हँ ओ तऽ हैयए ह अच्छा बात है ए ऐं बच्चनके सारा परिवारके डेली व्यायाम करैत रही ताकि शारीरिक स्वास्थ्य बनल रही
हँ रहैके बात त स नीम नीके कहै छियै अहाँ के नीके बात छै से ओ - उ तना टाइम कहाँ मिले छै भोरे उठके तऽ काम करते करत करत साँझ हो जाइ छै
हँ आ बच्चा लोग के भी सुबह सुबह के स्कूल रहै छै सब बच्चन भी बिजी रहै छै
अभी तनी छुट्टी छै तऽ तनी राहत छै भोर भोर के उतना उठे के नहि दरकार पड़ै छै त तनी लेटे एक बेेरे उठै छियै
हँ हँ ठीके ठीके कुछ कुछ हँ कछ टाइम तऽ थोड़ा सा राहत त जे मिलै छै बाल बच्चा के पढ़ाइ लिखाइ
हँ सखी निम्ने बात छै ठीक छै सखी तनी अब तनी आराम करै छियै कनी फुर्सत होइ तऽ दोबारा गप सप करल जाइ छै अहाँ संगे
हँ ह हँ हँ काहे न आओर सभ बढ़िआँ छै
सभ बढ़िआँ छै ने सभ नीक छै सखी सभ नीक छै सभ बेस छै
सभ ठीक छै
हँ सब नीक छै
हँ तऽ आब तोहार सुते के टाइम होय
आ हँ सखी तनी अ नीद
ओ आज आज हँ आज तू आज तऽ
थकल छियै तनी घूमे फिरे मे थक कल छियै
हँ ठीक ह ठीके है अब तू आराम कराब बाद मे बात होई
हँं सखी ठीक छै ठीक प्रणाम सखी जी
प्रणाम सखी प्रणाम